हा हाणे आवाज़ु अचे
हा हा आवाज़ अचे तो।
ठीकु आ हांण सम्झ तो मूंखे कॉल कयो न?
हा,
त सम्झ असां हिन में ॾह मिंट ता ॻाल्हायूं।
हा।
ॾह मिंट में छ मिंट तो ॻाल्हायो चारि मिंट मां ॻाल्हायो।
हा।
त छह मिंट तुंजा काउंट थींदा ऐं चारि मिंट मुंजा काउंट थींदा।
अच्छा।
त वन, अऊं हंड्रेडु पीसेस जे हिसाब सां छह मिंटन जो तोखे मिलंदो।
अच्छा।
ऐं एटी रुपीज़ जे हिसाब सां चारि मिंटन जो मूंखे मिलंदो।
अच्छा-अच्छा।
त टोटल। हिक माण्हूअ जो आवाज़ु सौ असी मिंट खपे। याने टे कलाक।
हा।
ए, आई, खे ट्रेन करण जे लाइ अल हिक माण्हूअ जो आवाज़ ईअं न खे। कंपनी के हजार माण्हूं खप
अच्छा।
त फिलहाल त ऐतरा न जूरियां इन टांइम ब कंदो वञा पर इन खां पो जेको असांखे ॿियो, कम आ उन कम में स उपाय उहो चयो तईं अॼु या सुभाणे खां चालू थींदो।
अच्छा। उऊं ओ कीखैं पई चये मुखे बरसात। हुन हुन ओ उन लाइ नालो त न खणो। पर हूअ चए पई करी चेकिंग जो बि कम कुछ मिलियो आ। त चेकिंग जो छा कम मिलियल आ।
क चैकिंग जो कमु आ वैेलिडेशन मतलब जेके तवां। कॉल्स कयो ता।
हा।
या जेको तव्हां ट्रांसक्रिप्शन कंदव, उनखे चैक कंदासीं असां।
अच्छा।
त बरखा त चैकिंग जो कमु न ॾियारियो असां। उनखे न विधो आ मां वैलिडेशन में,
अच्छा।
वैलीडेशन में मुखे हो खपनि थोड़ा जि-जि जीअं जीअं मुंहिंजी सिंधी आ, सुठी आह, सोनी दीदीअ जी।
हा मतिलब जंहिंजी प्रैक्टिस सुठी आह हुन खे ॾियणो आह, हा।
त वैेलिडेशन करिणो आह न छाकाण त चैकिंग करिणी आह।
हा, समझी समझी।
हा, त उहो कमु आह वैेलिडेशन।
हा।
माना जीअं ॿारु पेपर लिखंदो आह।
हा जीअं चेक करिणो आह तॾहिं हा।
उहो कमु आह।
त बर्खा खे उहो कमु न ॾिनो आह, असां।
न मां कंहिंसां ॻाल्हाांयां हूंदव हाण, मुंहिंजो नालो हुन यो आहियो। पोइ पर हुन चईं मूंखे। कॾहिं, कॾहि मूंखे हिकु चैकिंग जो कमु मिलियो हुयो हुन में बि आया।
अच्छा।
हा।
ॾिसां थी मां, मुंहिंजो हिकिॾो ॿियो उहो ग्रूप ठहियलु आह, उन में तोखे बि त दो आह न मां, हा तू बि आई हुनमें।
मां, हाणे ॿिनी ग्रुपनि में मां लॻभॻि ट्रा विझा ती। जेको मूंखे अचे थो या मां पा मा पाण प्रैक्टिस करे चुकी आह। त मां ॿिन्ही में विझण ई कयां थी।
हा। ॿियो उल्हासनगर मां बि काफ़ी माण्हू जमा थी अच्छा अच्छा।
हु, त हाणे हाली ट्रांस्क्रिप्शन मां, चाल, चालू न कयो।
हा ट्रांस, न, न, न अञा न चालू कयो। को बि न, म जेस ताईं मां मेसेज न विज़ा।
हा उहोई, तॾहिं मां कयो ई न हुन ते।
हा। ट्रांसक्रिप्शन जो कमु चयो जॾहिं मैडम चवंदी, पोइ असां चालू कंदासि।
हा।
हाणे उल्हासनगर मां, गुजरात मां हितां बि माण्हू जुड़ी वयां आहिन।
अच्छा।
इन्हनि प्लेसिस तां बि
हा।
हा। त थी थो सघे पोइ कमु वधीक वधे अञा।
हा। मां ममीअ खे ॿुधायो त मम्मीअ भई चई सुठो आह कम हीअ त ॿुधण में पर गा घर वारनि सां ॻाल्हाइण उहो ई थींदो त हाली त न
अ असां सोचूं पिया ॿई भेनरूं मिली करे, भई तुंहिंजी मम्मीअ सां ॻाल्हायूं।
हा। मां पुछंदीमास हिकु ॿ दफ़ो पर पाण थी मूंखे ईअ चयईं करे की भई मूंखां पुछ मां तोखे ॿुधाईंदीमांए बाक़ी टॉपिक जे कीअं जीअं ॻाल्हाए। मूंखे ईअं चईं बाक़ी पांजे लाइ ख़ाली मतिलब अ न ई चई मतिलबु न न कई तईं पर पुछंदीमास त बि
हा त ममीअ केॾी मल फ़ोन कयव तोखे?
त मम्मी मम्मीअ खे ट्रांस्क्रिप्शन जी ब सम्झ में आई छोकी ॿ मांस स्क्रीनशोट में ॾेखारियोमास।
अच्छा।
मात्राउनि में मूंखे प्रॉब्लम थी वञे त ओड़े हिसाब सां त मम्मी हिकु ॿ ट्रांस क्रिप्शन में ई मूंखे ॿुधाईं की ॻाल्हाईंदास में प्रॉब्लम आहे ई जी मात्रा आए शा त हुनमें ममीअ कैच कयई मिंट में त मम्मी खे बराबर स अचे थी न
तुंजी मम्मी लैंग्विजिस में होशियारु आ भाषाउनि में इंग्लिश कहिड़ी सुठी तस मराठी हेॾी सुठी तस।
हूं त मां मम्मी खां पुछंदमि हीअं ॻाल्हाईंदे हाणे अॼु कयो तईं न। सुभाणे मां कंदीमास, पुछंदीमास।
ऐं न सॼी दुनिया सां विढ़ी वञ पर मम्मीअ सां न विढ़ंदी कर। मां समझांती। मां सम्झां ती चीर लॻंदी आ पर ममी ममी आ।
हिन दफ़े ठाने रखियो हो जेसताईं साम्हूं कोन ईंदो तेसिताईं मां न ॻाल्हाईंदम।
त ममी सम्झी वई हूंदी न। ऐं तबियत जे बारे में ख़बर पई हुअस छा तुंजी?
हा ख़बर पयस न तॾहिं तॾीं त अज फोन कयईं।
उवई रहियो न वियो हूंदसि न तो में मोह तस।
मां हुन ॾींह मैसेज विदोमांस अंकल जो फोन आयो हो मूंखे। की बिटू जो ब बडे थो अचे त मां ख़र्ची थो मोकिलियां। त हुन ते मां मैसेज विधोमांस की जेतिरो थी सघई न मोकिलजए मूंखे हां पाण ताईं रखजांए त हुन मूंखे रिप्लाए न ॾिनई। जवाब न आयो मूंखो त पो अॼु पो मैस अॼु फ़ोन कयई फ़ोन करे ॿ मिंट ॻाल्हाय पो चयईं बबू अचे त वीडियो कॉल कर।
अच्छा।
वीडियो कॉल ते ॻाल्हाइण थी वियो सभिनी खे जोड़ियईं। मासियुनि खे जोड़ियईं हिना खे बि जोड़ईं सभिनीनि सां ॻाल्हाइणु थी वियो हुन खां प वीडियो कॉल ते ई की ॿुधायोमास की कम शुरू कयो आ।
अच्छा।
हा, त कई ठीकु आ पो सभु हे सभु ॿुधायोमांस त हुन ते पो मथां चई करे की भई बबूअ खर्ची मोकिलाए थी न न कर। ॿार ई खर्ची में छा आहे।
हा,
त इकीह सौ मोकिलिया तई हूं।
हा त बबूअ जो नाले ई सेव कंदी वञ न।
बबुए नाले से असेफ छो न कयां बबुअ जो अकाउंट ठाहिणो आ हीअं त। पर, घर में ई ख़र्च ता थी वञनि ईअं ई।
त हाली मना ती कयांस, हाली जेसताईं मां अकाउंट न खोलियां तेसि ताईं तरसु। या त ॾेई ई छोती, तुंहिंजा बि ख़र्च थियनि ता न।
पो मम्मी आ न वॾी हूंदी।
हम्म।
तूं उन खे नथी रोके सघीं, असां मम्मीअ जे फीलिंग्स खे नथा रोके सघूऊं।
त ऊअ ॾींदी तोखे, बाक़ी तूं हा, तूं छा कर हिकु बबूअ जे नाले जो हिकु अकाउंट ठाहि ऐं उन अकाउ, हा ऐं ॿुध हुन अकाउंट में छा कर हर महीने पनि सौ रुपया खाली, हर महीने पनि सौ रुपया आया
अनुप चा, अनुप चालू कई आ एस आई पी कुछु त बबूअ जे नाले सां, ऊओ कंदो आ पांजे हिसाब सां। मूंखे न ॿुधाईंदा, पर कंदो आ उहो। कि उहो अरिड़िहें साले जो थींदो जीअं त हुनखे सौंसीधा मिलनि।
सौंसीधा मिलनि हा।
हम्म हम्म।
तूं बि आं ईंअं कर हर महिने ॿ सौ या टे सौ रुपया बबूअ नाले साइड में
हा।
कंदी वञु यार ॿार इनि न कॾहिं कुछु हिते अची वेंदो आ, त हुनजो हथ पको हुजे, हुन
हा। मां बि ख़र्च सोचे सम्झी कंदी आं, पोइ हा, पोइ च चौंदीयां, अनूप खे ईअं ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे चौंदी आं। ॾह साल ता थियनि मुखे, अॼु ॾींहं ताईं मां अहिड़ो ख़र्च न कयो आ मुंहिंजे हुन वारनि खे कलर कयो आ न मां हीअं फेशल कराइण वेंदी आं, ॿिया ॾिस सभु ॼणा कीअं था वञनि। पोइ चौंदो आ, तूं आएं अलगि न मुखे ईअं चौंदो आ, मस्का मारींदो आ। तूं आएं अलगि न, न कर न पोइ। छाजे लाइ ती करें, नेचुरल रहु न, मां नेचुरल ई आहियां न। तॾी मां तॾी थोरई ती चवां, मतिलब हीअं चौंदीयांसि। खर्चाऊ न आयां न, खर्चाऊं कीअं तो चईं।
त तूं आएं एॾी ब्यूटीफुल, तुंजी ब्यूटी में काई कमी आ छा?
न मां कंदी ई न आहियां तॾी ती चां मस्ती मस्ती में चवंदी आयांसि।
हम्म, त ऊओ तुंजे लाइ त कदराती खू
मां ख़ाली लिपस्टिक हणंदी आं अॼु ॾींहं ताईं। महनें में हिकु अध दफ़ो फेस ते ॾई हईं। या खीर ई मलाई हईं बसि, वधीक कुछु बि न।
उहो ई आ न तव्हां आहियो ई ब्यूटीफुल मतिलबु क़ कुदरती ख़ूबसूरती मिलियल तव।
हा। हाणे बसि ईंअं बबू ख़ाली ज़िद कंदो आ न त ओ उन ते थोरो ध्यान ती ॾियांसि की ज़िद करणु बंदि करे। जाम ज़िदी थी आ।
घणे सााले जो हाणे?
चईं साल यो आ।
हा हाणे खां ई मतिलबु प्यार प्यार सां सम्झियसि।
हा। जाम स्कूल में बि ज़िद। करण चालू थो करे त हाणे ॿ टे दफ़ा कंपलेंट अची चुकी आ। त जाम मतलबु हिनखे हैंडल तो करणो पए ज़िद न कर ज़िद न कर। प्यार सां सम्झायो ती मांसि हाणे थोरो डप सां थी सम्झायां।
ॾिस जीअं तोखे ठीकु लॻई या। ममीअ खां ॿुधाए मम्मी। कीअं हैंडल कंदी।
हा।
ॿारनि खे पालण त बाबा वरी
हम। पर हाणे हाणे हिकु ॿ दफ़ो ईअं ट्राए कयो आ करे की भई। हिक जे जहिड़ी शइ ते अटकिजे थो। न ॿी शइ मिंट में चई छॾांस। जीअं पाणी भरे अचे या छा त उहा ॻाल ॻाल्हि विसरी वञे जीअं।
मा घुमाए छॾेसि ॿे जॻहि ते।
त उहो स्कूल में बि उहो ई थी चवां की अॻरि उहो शे शइ ज़िद तो- करे त मिंट में ॿी काई शई ॾेई छॾोसि।
या हुन न उन क्लास में न कंहिंखे ॾिसंदो हूंदो कंहिं ॿार खे ईीअं कंदे। त उनखां ॾिसी करे सिखी थो अचे।
तो करे न बाक़ी हीअं शांत आ।
हलो ठीकु आ?
थोरो पंहिंजो खेॾंदो आ टीवी ॾिसंदो आ।
हलो ठीकु आ मूंखे ॿियो कमु करिणो आ पोइ ॿिए दफ़े ॻाल्हायूं था।
रखां?
हा रख हल बाए, टेक केयर।
बाए।